ठीक
त अहाँके की हाल छै
इहाँके सभ नीक छै सभ घर परिवार सब ठीक छै अपन बताउ
हाँ आरो सब हाल चाल सब ठीक छै घर परिवार सब ठीक छै तऽ बताबू आजकल तऽ एतना महंगाइ तऽ बढ़ गेल छै कि एकदम आदमी परेशान हो जाइ छै आंटा चावल तेल सब
सभमे महंगाइ बड़ा देवल छै मत पुछू
कैसे कैसे घर मैनेज करऽ करै छै सभ मिडिल क्लास के जादे पिसाइ होवै छै
ओहि ने बात छै सखी आइ तो गैस बापरे एलपीजी के दाम तऽ इतना इतना दिन पे एक तऽ नहि कॉल लगै छै
एक तो पैंतीस दिन पर नंबर लगाउँ दे देबै छैे तऽ एके सप्- -ताह मे लेकिन पैंतीस दिन पर नंबर लगाउँ बताउ एक महीना मे गैस खतम हो जाइ छै चीपर
जे पर बड़ा परिवार छै ओकरा आओर ज्यादे परेशानी हो जाइ छै
तूही न सखी का बतैयौ सरकार का करतौ ना करतौ तऽ
एकटा गैस के नम्बर लगाउ तऽ आ गैस एक बार कौची भेलै हइ हमर इ गैस बता रहले हँ की दे देल छै लेकिन हम दूर तनि शादी बिआह के समय मे दूगुना तिगुना रेट मे इने उने बेच
बेच देबे छै एन्हु ओइसी करै छै सखी का बतैयो
नै तऽ हमर पप्पा तीन चारि दिन लऽ लेत के एकदम फिर गैस वला से एकदम गैस लेके आएल तब जाके तनि राहत मिललै
ना तऽ छोटा उटा गैस मे भरा के रख-रखै छै
छोटो गैस तऽ लेबे मे बड़ी परेशानी छै एक चूल्हा मे कितना बनाइबो खाना
तऽ सब इंटेक्शन ले-ले के रख- -खल छै की आ देखू इंडेक्सन के का फायदा की लाईने लाईने ना रहले
ओहि तऽ कहै के सखी आ इंडक्शन मे तऽ खूब बिजली भी खाइ छै तऽ बिजली के रेटो बढ़ल छै, पर जाइ छै, ऊपर से सिलेंडरों के रेट बढ़ल छै, खराब से तऽ द मिडिल क्लास जरी
पिसैत छै मिडिले क्लास
बड़ा आदमी के तऽ की छै कि अ महगाई से म
मतलब स नहि क को चीज से मतलब है।
ओ सब तऽ अपन पैसो, अपन मस्त जिन्दगी काटलक। से पिसा तऽ पड़े। छै, हमनी सबन मिडल क्लास बाल बच्चा के
सब पे महंगाइ बढ़ा देल छै, कैसे इने पढ़ा बच्चाके पढ़ाई लिखाई मे पैसा देहूँ कि इने खर्चा करूँ।
त आज आजकल पढ़ा लि खाए के भी
बड़ी पैसा खर्चा होय छै बड़ी, नहि पूछू। बिजनेस बना लेल छै, ए सी छै सभी
ढेर ढेर सारा जाइ छै, खाली इसकुल के एडमिशन के तऽ
बीस-बीस हजार दे ओ कोइ कॉलेजमे बीस-बीस हजार, कोइ इसकुलमे तीस-तीस हजार
तऽ ऐसि एकदम ले लेबै छै अरे छो छोटा बच्चाक माय गे माय गेल दू-दू हजार पहिआ कर देबै छै आ ऊ पर स काँपी की
किताब बड़ी दस दस हजार के ले हर सेक्शन मे दस हजार के के लेबे
आउ खर्चा ई सबाबसँ आउ खर्चा पड़ जाइ छै
आ देबह आब बनायके देबै छै कि प्रोजेक्ट बनाबह तऽ ई बनाबह तऽ फलान बनाबह ई बनाबह
ओ सबमे तऽ आउ आदमी परेशान हो छै काँपी इ प्रोजेक्ट में बर्बाद हो जाय छै आ जमा कर कुछ होबे तऽ छै नै का। जन कौची स्कूल वाला सब करे छै एत्त महंगा- महंगा बच्चा लोग से काँपी दिलवा के खली परेशान करे छै
ओहिसँ देखू सखी कार्य आइ बैठब कार्या आइ भेठाइल छै तऽ तनी नीक कार्य करै छियै नीक कारज है एकरा में एकरा छोटा छोटा टास्क देवै छै अपन खर्चा त छ मोटा मोटा खर्च- -चा निकल जाइ छै आओर कछु
तनि हमर कुछ कुछ मे काम आ जाइ छै तनि कुछो नतनि किताबे कॉपी यही सब मे लेबे मे काम आ जाइ छै ज्यादे ते न आबैय
हजार पन्द्रह सौ तक अपन काम कर कर जाइ छै
छै
आउ बताउू
आओर सब तो एने ठीक चल रहल छै तब बताहूँ आओर तोहर देने केने केने स्थान तनि घूरे फिरे के छै अभी तऽ बाल बच्चा के छुट्टी चल रहल छै तऽ तनी बाहर निकलल छियै हूँ अहाँके बाहर निकलल छियै
हँ निकलै छियै सखी शामके पाँच बजे छअ बजे जाइ छियै एक घंटा मे घूर-घार के लड़- कनके खिला पीला के तनि चाट फोचका ले अबै छियै तनि लड़कन के मान लग- -लगल छियै आब को चीज
से तऽ बड़ी नीक काज तू करै छियै सखी हँ तनि यात्रा उतरा के प्रबन्ध करै छियै
यात्रा के तऽ प्रबन्ध ना हस सखी अभी
तऽ अहाँके तनि घूमे
प्लान बनेबै हूँ
हँ तऽ अभी जायब
तनि पैसा ना हय हाथ उूथमे तऽ नहि तऽ सो- -चल छियै की तनि लेटसँ एक आध दू महीना बाद जाइ छियै तऽ की दिक्कत हइ
जे तऽ बात छै सखी लेकिन गर्मीके छुट्टी तऽ बार बार न आइ छै
ओ तऽ ठीके छै स- के लेकिन सभके देखबेके न करबहुँ सखी
से तऽ बात छै सखी
ज्यादे तऽ पैसे के काम पड़ै छै हइ ना
जे दिक्कत हो जाइ छै तऽ ई एकर
ना पुछू मिडिल क्लास के बड़ी दिक्कत छै कैसे कैसे करके घर मैनेज करै छियै
जेही ने बात छै सखी सरकार के इ सब से कोन मतलब छै ओकरा तऽ खाली अपन सरकार बन जाइ छै तऽ अपन फिर अपन मौज मस्ती करै छै परेशानी होबे अच्छा तऽ
आ दिन भरि न पुछू दिन भरि लड़ते रहतौ कचर कचर कचर कचर
तऽ जब देखू तब कोइ ने कोइ मुद्दा ई लोक से कुछ सॉल्वे न होबै छै सरकार खाली बड़ा बड़ा पोजिशन पर बैठ गेल छै छोटा छोटा केस ई लोग से जल्दी सॉल्व न हो करै छियै
तू ही न कहूँ का होतै
एकदम भ देशके एकदम भविष्य एकदम दाव
खराब कर देल छियै शिक्षा वैसे ही खराब कर देल छियै बिजनेस बैठा देल छियै ऐसे कोरोना के बाद
तऽ
मार्केट भी उतना अच्छा न चलल चलि रहले छै
जे तो बात एकदम रे एकदम नीक केहला सखी एकदम मार्केट उर्केट के हाल एकदम मन्दा छै
बड़ी कर-कम्पनी मे देखू की बड़ी एम्प्लॉय के निकाल देवल छै काहेकि कम्पनी तऽ उतना लॉस मे जा रहल छै तऽ कहाँ से कम्पनी वाला पैसा देते
जे ई ने बात छै सखी
इम्पलोए काम करतै तऽ सोचते की भाई पैसा पैसा मिली तऽ काम करी
त के सोचते तऽ त सब आदमी पैसे के लिए काम करै तनि
तऽ आ मिडल क्लास तऽ दू पैसा तक के लिए काम करै छै सखी ब-
ठीके बात छै सखी ओई सब मिडिल क्लास वला सबके पैसा न दे के ई सब कते गलत काम करै छै सब कम्पनी वला सब अपने तऽ लॉस मे जाबे छै आ इम्प्लॉई सब के आ काम मे से पानि मे चल जाइ छै
का कर मोयस तऽ मिडिल क्लास पिसा रहले छै छै आ कोची एने से कन
बड़ी न परेशानी छै सखी ढेर एकदम बड़ी दिक्कत हो गेल छै कोरोना महामारीक के बाद त जे सभ चीज एकदम डाउन स्थितिमे चलि रहल छै की उठिए नहि पा रहल छै
धीरे धीरे अपन जैस कैसे तैसे अपन हो रहल छै आ कोची धीरे धीरे अपन जेकरा जे ओतना जुटै छै अपन करै छै आओर को चीज
ऐस धीरे धीरे होत जे भी बढ़ोतरी करै के होतै धर तऽ सरकार समझे छै कुछो
पानि उऊनी पड़ै छै सखी ओन्ने
न सखी एन्ने एकदम पानी वर्षा न देले छै
एनहूँ एकदम न बरसा देते ना देवल छै एनू भी एकदम गर्मी आ बढ़ा देल छै इधर आरके आब तऽ बड़ी एकदम इतना एकदम घुमस वाला गर्मी है इधर आर के बढ़ा देल छै की का कहियौ तोरा हम मन घबराय छै त तनि ओहि से निकल जाइ छियै शाम के ल- लेके
हँ ठीके करै छियै
हँ बताबूं आम लीची खेलू
तनि पानि पड़तौ त न मीठा लगतौ ठीक ह तऽ सखी जा काम जा ठीक छै
ठीक छै